कि यौ भाइ की हाल चाल यऽ
ठीक छै बहिन अपन कहू
हमरो ठीक छै आइ काल्हि की होइए ओतय
कुछ नै अपन चलै छै सब
सब चलै छै अहाँके की की शौख है कनि कहू हमरो
हमर शौख
हँ
देखू हमरा तऽ शौख खे अथी क्रिकेट खेलै छियै हम
हँ
ओकर बाद हम गाना गबै छी
हँ अहाँके गाना सुनला तऽ बड्ड दिन भेल
निधर कनि कम गबै छियै
गबल करियौ सब सुनैत रहैया बुझबे करै छियै
हँ गबै छीयै ओना प्रैक्टिस करैत रहे छियै आब अहाँ इधर एबे नय करै छै तऽ केना सुनब
नय - नय की कहै छी देखै नय छियै आइ काइल एतऽ केना जाउ आबू एतऽ किछ केँ व्यवस्था नय नऽ हैत
हँ ओ तऽ नहिये छै
तऽ अहाँकेँ आओर की की शौक हए
शौक तऽ जेनाकि हम एथलीट मतलब दौड़ै छियै
दौड़ै छियै
हँ
हँ हमरो बड्ड शौख हे दौड़अ केँ लेकिन की कहू पैर दर्द करै य तैय लऽ नच दौड़ै छी नय तऽ हमरा बड्ड शौख अइ दौड़ऽ केँ
हुँ जेना हम दौड़े छी आ बकी हमरा पजल सब सॉल्व करऽ केँ बहुत शौक रहे यऽ करबो करै छी हम
नय ई सभ तऽ बड़ा नीक बात है ई सभ तऽ लोक शौक राखै छै कि हमरा तऽ नय देखै नय छियै पूरबे नय करै छै तऽ की करियै नय तऽ हमरा बड्ड शौक यऽ हमरा डान्स करऽ केँ बड्ड शौक यऽ
अच्छा
हँ हमरा डान्स करऽ केँ बड्ड शौक ये हमसब अपनोमे हमसब आ
अहाँ डान्स करै छियै
करै छियै कभी काल कऽ कऽ लै छियै गाना ताना बजै छै ने तऽ कऽ लै छियै देखियौ शौख रहै छै तऽ शौख केँ ओ पूरा केना करतै घर बैठल - बैठल अपन की करै छी डान्स कऽ लै छियै
हुँ उहै नऽ बैठल - बैठल आदमी अपन शौक कुछ - कुछु पूरा करैत रहल
हँ जेना अहाँकेँ कते सुन्दर शौख है गाना गेनाइ अहाँकेँ तऽ सभ गानो सुनै यऽ अहाँकेँ तऽ कते बढ़िआँ गाबहो अबैय हमरा सब केँ तऽ गाबहो केँ नय अबैय एना हमरा गाबऽ केँ शौ खो नय है की कहू
हुँ सभ केँ अपन अपन शौक होइ छै जेना कोइ गाना गबै छथिन कोइ डान्स करै छथिन कोइ ई चीज मे छथिन माहिर
हँ इहै नऽ होइ छै हमरो सभ केँ घरमे ककरो क्रिकेट खेलनाइ नीक लगै छै केकरो मोबाइल चलेनाइ नीक लगे छै सब केँ अ पन - अपन शौख छै लेकिन
होइ छै
होइ छै नऽ हमरा खानो बनाबऽ केँ बड्ड शौक यऽ हम जे बनाएब तऽ हमरा देख कऽ हमर बहिनो केँ बड्ड सौख लागत खाना बनाबऽ केँ
अच्छा अहाँकेँ खानामे की की बनै अबै हँ
हमरा हमरा कहू तऽ बाहर केँ जे खानासभ जे होइय से सभ अबैय बनाबल ले लेकिन ओते सामान देबै तऽ हम सब बना - बना कऽ खुआ देब देखियौ शौख रहतेै तऽ लोक बनेबे नच करतै अहाँके की की अबैय
हमरा तऽ अपन सिम्पल चाय, कॉफी आ मैगी आर ऑमलेट बना ले छी जादा कुज नय आबै य हमरा
अरे इहो बहुत बड़ा बात छै। हमरा सभ केँ घर में तऽ हमर भाय सभ केँ किछ सीख केँ शौखी नै छै। ओकरा एगो क्रिकेट केँ सिवा किछ केँ शौक नै छै। ओ मोबाइल देखत खाली ओकरा मोबाइल देख लऽ छोड़ देबै। तऽ बुझबे करै
ओ आइ काइल कऽ बच्चा सब कऽ वैह सब चीज कऽ शौखे होय छै
होइ छै ने हमरो शौक होइए की कहै छी लेकिन हमरा सब केँ उऽ सभ केँ आइ तक कहियो शौख नै लागल हमहूँ सभ बच बचपन में बड़ा शौकीन रहूँ जे बड़का हैब तऽ ई करब ओ करब आब सोचैत छी जे नीक रहै आब मोन होइया बच्चे रहतू रहे।
हु बच्चे में ठीक रहै छै सोचै छी ई करतिये ओ करतिहे नम्हर होए कऽ बाद तऽ कोई चीज पूरा हो पाबै नै छै।
बच्चा में शौख सब जे रहत रहे जे कमेैतू रहे खेतू रहे। एकदम बड़का बड़का घर में रह। तू रहे नमहर भेला केँ बाद तऽ सब शौख शौखे रैह जाइ छै।
हु इहै न होइ छै नम्हर होइत होइत दिमाग चेंज होल जाइ छै ओकर बाद अपन। शौक से
हँ अथी अहाँ जे छै ने अथी। ई भाषा में अंग्रेजी शब्द केँ उपयोग नै करब। बुझलियै ने
हऽ बुझ गेलियै।
तैय लै कैह देलु जेना साकेतिक में लोक शौक स कैह दै छै। बहुत केँ होइ छै साकेतिक भाषा केँ शौक सेहै हम अहाँकेँ ओ समझेलु
बहुत भाषा होइ छै जेना अपना आ मैथिलियन छियै तऽ मैथिली भाषा बोलै छियै।
हँ आ हमर जे बहिन है से ओकरा सिलाइ कड़हाकेँ बड शौक है
ओ तु सिलाइ कड़हाइ करै छथिन।
करै नै छथिन देख कऽ खुश भेला तऽ अहाँकेँ बहिन केँ की की कर अबै या
नै हमर बहिन तऽ अपन सिम्पल इहै सब। तैयार आर हुअ में खाना सब बना में खाय में रंग बिरंग केँ चीज सब
हँ इहै सभ तऽ हँ बुझबे करै छियै आइ काइल केँ बच्चा सभ केँ इहै सब तऽ नीके लगैत छै।
हँ नया नया चीज सब बाहर केँ चीज सब खेनै बननै
हऽ हऽ हमरो बहिन केँ जेहै ने से मतलब कि की कहू ओकरा कपड़ा जे देखबै अहाँ एक कपड़ा केँ कपड़ा पहिर केँ ओकरा बड शौख है ओ एगो कपड़ा पहिरत तऽ फेर दोसर कपड़ा केँ शौख। कऽ लेत एहनो लोक शौक करै छै से बुझियौ।
हँ अभी एहने शौखे होइ छै आदमी रंग बिरंग केँ कप। कपड़ा कीनैत रहल पहिनैत रहल आब जे एगो जे पहिन लेलक। दोबरा पहिन नै चाहल
हँ इहो सब बुझियौ। लेकिन देखियौ इहो शौख कोनो कोनो चीजमे नीक होइ छै आ कोनो कोनो चीजमे, बेकारे ने होइ छै। बुझियौ अहाँके अगर पाइ नहि रहत तऽ अहाँ केना शौक पूरा करबै।
हूँ पाइए रहै छै तखने ने सब शौक पूराो होइ छै।
हाँ इएह बात हम कहै छियै तऽ से नहि। हमर जे भाय हा से की कहू। ओ अथि ई कहै छै हमर पिताजी से बैट बॉल मारे की गिल्ली डंडा मारे की की खरीदाबै छै हमरो पापाजीके इ सब चीज के बड शौक छै हुनका बेटा के खरीद के के ओ बड्ड खरीद कऽ दै छथिन हुनका,
ने होइ छै ने जेना बेटा क्रिकेट के शौक छै तऽ उएह अपन दय छथिन आन त ओहिमे ओहो खुश हो जाइ छथिन।
हाँ इहा ने बात छै जे हमसभके,
चीज अच्छा चीज के शौकसँ अपन क्रिकेट खेलैत छथिन।
हाँ तऽ अहाँके आओर की की की शौक हाए
शौक त जेना कि हम कोइ तरह के खेल होल बहुत तरह के खेल सब होइ छै तऽ हम ओ सब खेल मे हम मतलब अथि भाग ले छियै आ ओ सब मे हम जीते छियै
हाँ सेहे त बड़ा बात छै देखियो शौख केले से नहि ने होइ छै शौक लोक करै छै तऽ ओहिमे जीत तीत कऽ अबैत छै तऽ कनि मायओ बापके मनोबल बढ़ैत छै एना थोड़ी केकरो शौख करऽ के चाही से कह
नहि नहि नहि शौक शौक से अच्छा चाही शौक अच्छा चीज के हेबाके चाही आ ओकर पीछु मेहनत करऽके चाही तब शौक क
हाँ इहाए बात हँ इहाए बात हमहुँसभ कहै छियै जे देखियौ हमरा सभके शौक छै खाना ताना बनाबय के तऽ हमसभ की होैत जे हमसभ खुशी खुशी खाना बनायब ताकि सब आदमी खेतै आ हमर झूठ नहि कहब हम ब-
अहाँके शौक से बांकीयो सबके पूरा हो जाइ छै अपन
हाँ खान पियन भऽ जाइ छै तऽ ओहो सब खुश भऽ जाइ छै तऽ हमर शौक सार्थक भऽ जाइ छै हमर शौक सार्थक भऽ जाइ छै इएहमे अहाँ बतैयौ हम खराब खाना बनेबै शौकेे कऽ कऽ तऽ केकरो मोन मनतै खायके
नहि तब केकरो केना मानते जेना हमही अभी कोई चीज करै छियै आ ई चीज मान लियौ अ ई मोन से नहि करै छियै हम ई चीजमे हमरा नहि हो पैले तऽ कोई खुश होते घरमे
नहि इहा ने बात छै जेना देखियौ बहुत के शौक होइ छै पढ़य के हमरा झूठ नहि कहब बच्चामे बड्ड शौक रहाए जे पढ़ि कऽ ई बनब पढ़ि कऽ ओ बनब लेकिन आब की कहू आब शौक हा जे अपन किछु एगो बढ़ियाँ नौकरी भेट जाएत जे अपन सुखी जीवन जीअब अपने पाय कमाब
चेंज होइत रहे छै आदमी जेना जेना बड़ा होल ने ओना ओना ने ओकर शौक चेंज हो गेल तऽ ओकर सोच चेंज होल जाइ छै
आ हमरा जनै छियै हमरा मोन होैत हमरा बैडमिंटनो खेलय के बड्ड शौक हए अहाँके शौक हए
हँ बैडमिंटन तऽ हमहुँ खेलै छियै ओय में ठंडा टाइम मे शौक रहे छै सब खेलय के
हँ नय नय केकरो केकरो देखबै अहाँ गर्मियो मे रौदा मे
हूँ बहुत हू जिनका जुनून रहय छै ने खेलऽ के ओहो खेलैत छथिन गर्मियो में
हँ इएह ने कहलहु शौख लोक शौख चलते बुझियौ ओहन रौदा देखैत सब रौदो मे खेलाइ छै लेकिन हमसभ हमस ठंडे ठंडे खेललू नय
जेना के अहीं के भाइे छथिन बिना धूप होइ छै बारिश होइ छै तैयो अपन शौक से क्रिकेट के खेलबे करै छथिन टाइम के चाहे कुछो हो धूपो मे चलि जाइत होथिन
हँ ओ परहाइ अहाँके नय करत लेकिन ओ ई जरूर करत ओकरा जे देखबै कहबै जे बौआ रे कनि पैड़ह ले से नय पढ़त ऊ ओकरा पढ़ह नय पढ़ नय सकलक हे ओय चलते जनै छियै हमर मम्मी कहबै कहबै की कहै छै हमर मम्मी ओकरा मारबो करै छै तैयो ओकर शौख अपन शौक के आगे केकरो नइ
हू शौक होइ छै बच्चा के ओकर सामने थोड़े कुछु देखै छै शौख अच्छा बात छै बच्चाके रखोकऽ चाही शौख सब
हँ इएह बात ने हमसभ कहै छियैे कोई बात नय देखऽ शौख राख क लेकिन कोनो चीज कनि अथि सीमा से करे छै त कोई भी शौख नीक लगइ
हूँ जेना ओ पड़हाइ के अगर शौख रख थिन तऽ आगु जााकऽ हुनको काम देतै हुनकर पप्पा मम्मी के काम देतै
हँ आब जेना देखियौ अभी अहाँ पढ़लियै तऽ कतेक बढ़िआँ अहाँ मैट्रिकमे नम्बर अनलियै इन्टर में नम्बर अनलियै तऽ अहाँके मम्मी पप्पा खुश भेल अहाँ अगर परह के शौख नहि करतियै अहाँ मोबाइल चलाबऽ के शौख करतियै रेहऽ तऽ अहाँके मम्मी पप्पा खुश हैत रेहऽ से कहू
नय तब केना खुश होथिन वही नऽ आदमी शौख करे छै तऽ ओहि के पीछो मेहनतो करलक जे अपनो खुश होल ओकर गार्जियनो सब खुश रहल
हँ इएह बात ने छैय अच्छा तब ई बात कहू जे हमर आइके अहाँके वार्तालाप केहन लागल हमरा से बात तऽ करऽके अहाँके शौख रहैया कि नय
शौख तऽ रहैया बहुत नीक लागल बात करऽ में
नीक लागल ने से हे नहि बहुत लोक कहलक जे हम नय बात करब हमरा नय शौख हे बहुत आदमी नहि जनै छियै आइ काल्हिके लोकसभके
हमरा बहुत नीक लगै हे और आजो जभी जे ब तियेलिए अपना शौख के बारे में जे वार्तालाप करलिय ओहो बहुत अच्छा लागल
हँ हमरो बड़ नीक लागल की कहू देखियौ ककरो से दिल खोलि कऽ अपन शौख बतैयौ अपन मनके अरमान बतैयौ तऽ आओर नै खुश होय छै लोक
हूँ अपन खुलके सामने वलला के शौख बताउ उ अहाँके बतैत
हँ जेना देखियौ हमरा कहियो कालक मोन करत जे कोनो। ढाबा खोइल ली चाहे चाउमिन चाट के दोकान खोइलि ली।
हूँ तऽ ई सब बात अब जीन जिनका अहाँ से अच्छा से वार्तालाप होत हुनके सामने ने अपन शौख प्रकट करब।
हँ आय हमरा लगैया कि जे की कहै छै। कियो बजा रहल ए हमरा लगैया आब फोन काटि दिअ। के चाही नाय नमस्ते नमस्ते ठीक ठीक नमस्ते।